की हाल?
ठीक छैय। अपन?
बहुत बढ़ियां की सब होइ छैय?
किछो नय होइ छैय पड़ल छी गर्मी छैय।
सुनलौ जे आइ अहां एतऽ बहुत एक नम्बरके भोज भ रहल छैय तै मे जिलेबी मिठाई छलैय जे रस टीय मिठाई होइ छैय।
हँ-हँ से त छलैय अहाँके केना पता।
पता हमरा, हमरा नय कहब अहाँ त हमरा कि पता नय लागत हमरा सबटा पता रहैए।
अच्छा स्वादो लैग गेल हैत तहन तऽ।
नय-नय ओ स्वाद नय लागैय ओय लेल नय कोनो दिक्कत छैय ओय लेल त हम कीन लेब एतऽ।
हँ आइ किन लेब मिठाई जिलेबी।
हूं लेकिन आइ छैय हमर सबके एकटा ऑफिसके एकटा पार्टी छैय तय मे हम जेबय।
अच्छा अइछ पार्टी भ गेलय कन्फर्म बाह। तखन तऽ पार्टी-सार्टी में तऽ और विशेष कऽ कऽ सबके बहुत किछ हैत।
हँ खाय वला छै, हम तऽ खाय वला में सऽ छी, एक कऽर वला सब सेहो रहतै।
हँ-हँ, भेलै की, आब कत्ते लेबै। दुनू ठाम एकर मतलब भोज भऽ गेलै।
हँ दुनू ठाम भोज भऽ गेलै एक नम्बर के। बारिश भेलैए कि नै गाम में?
धू की बारिश हैत, गर्मी सऽ प्रान जाइ छै। मोन तंग लगै छै आदमी के, हँ।
अच्छा।
मोन तंग लगैत रहै छै, आ बुझियौ भोर में ततेक चमकै छलै जे लगै छेलै जेनाकि आब एतै पानि तब हेतै लेकिन किछ कतौ नै भरि दिन रौद
एकटा चीज और छै ने चमकै से बेसी तरकै सेहो छै खूब ने।
हँ ई नबका भेलैये एहि बीच मे पहिले मेघ लागि के बरसै छलै आब ओहिना बरैस जाइ छै।
इ जे मॉनसून एलैये ने से पूरा बादल के गरज लऽ के आयल छै एकदम
हँ हँ से तऽ देखने छलियै ये।
हँ।
और अहाँके कि सब होइए ऑफिस के काज खत्तम भऽ गेल।
त ऑफिस के काज त चलिते रहै छै, ऑफिस के काज कहियो खत्तम नहि होइ छै चलिते रहै छै।
हँ जेना हेडेक छले से मे।
हेडैक रहिते छै। जे है रोज के रोज रहै छै ओ सब करै पड़ै छै नहि करबै तऽ काज केना चलतै।
हुं उमहर पानि भेले।
पानि एमहर दिन मे आइ नहि भेले काल्हि खन खूब झमटगर पानि भेल रहे।
ओ, पानि मे नहाय नहि छी।
जाहि टाइममे होइ छै तइ टाइम मे ऑफिस मे रहै छी ने। घर घर पर रहबै तखन तऽ भैयो जेतेै लेकिन
ऑफिस मे किछ ने।
हँ।
जहिया कहियो भीजैत एलहुं तऽ नहाइये लेलहुं ओहो एकटा नहेनाइये होय छै हं।
आइ नहाइए के पार्ट छै।
और की सब क रहल छी।
और हम एखन किछु नहि कऽ रहल छी भरि दिन आइ हम बहुत व्यस्त छलहुँ ऑफिस के काज करय मे
हुं।
फेर तकर बाद एखन जस्ट फ्री भेलहुँं तऽ सोचलहुं अहीसँ गप क ली।
वाह, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ अपन समय निकाललहुं हमरा लेल।
अरे अहाँ लेल हम समय नहि निकालबै त केकरा लेल हम भरि दुनिया छोड़ि सकै छी। छियै अहाँ लेल।
हँ हँ गप दै छियै खाली।
देखियौ, ठीक गप कहै छी तऽ अहाँके गप लागि रहल अछि। गप नहि भऽ रहल छै हम ठीके गप कहि रहल छी।
वाह।
हँ, हेबाको चाही ने यै हम ऐ गप लऽ के खुशी न हैत तऽ अहाँके कोन गप लऽ के खुशी हैत, खुश हेबाको चाही जखन तखन ओनाहो खुश रहबाक चाही। हमरा हमरा देखै छी हम कतबो टेंशन मे रहै छी तैयो खुश रहै छियै।
एह अपने के जोड़ा अछि अप अपने तऽ दुनिया मे एकटा हँ, बुझल नहि छला हम ह यौ जोड़ अछि अहाँके।
ना ना हमर जोड़ा नहि भऽ सकैया।
ह और सब कहियौ?
और की करबै आइ शुक्र छय काल्हि शनि छय। आइ एबे केलहु हेँ काल्हो आउ ड्यूटी तकर बाद फेर परसू एक दिन छुट छुट्टी भेटत त भरि दिन घरे मे काज करैत करैत निकलि जायत।
देखियौ हमरा कतेक फायदा अय एतअ एखनो एक गोटे सोहाग दऽ के गेलथि है।
तहन अहाँके एखन इनकम बहुत दिन तक अखन चलैत रहत। लेकिन लेकिन एकटा जे हम स समय आयत तकर बाद खाली इनकम ऐत नहि सिर्फ जेबेटा करत।
ओहेन समय के हँ बहुत बहुत अखन टाइम अछि। हमरा जे नैय देखियौ हमरा एहि दुआरे ओ समय एखन नैय आइत जे सबसे पैगो घरमे हमही छि। कि असगरे छी। हमरा सैय किओ छोट छैथ नैय लोक के ई रहैय छैय नै छोट दियादिनी अछि कि ननैद अछि त बियाह दान भेलैय तऽ ओहिमे से सब हेतै से सब चीज तऽ भए गेलै पहिले हमरा।
हाँ खैर एखन आब अहाँ कनि जिंदगी मे कम के समय अछि।
इनकम के समय अइ अक्टूबर में हमरा खर्चो अछि। एकटा ननैद लैय एकटा बहीन लैय इनाम तिनाम के व्यवस्था करअ पड़त।
आरे अहाँ पाइ के कमीयै कोनो अहाँके टेंशन नैइ लिअ अहाँ जतैय तिजोरी तिजोरी मे अहाँ रखने छी से सबटा निकालि के
घी शक्कर जे हमरा एहीना कमी नैइ रहैय।
हँ तिजोरीमे जे अहाँ रखने छी से स हमरा सबटा दऽ देब। हम सबटा खर्च कऽ देब कोनो दिक्कत नैय छैय।
सही बात छैय एहन बुइध हमरा केओ देनेहे नैय छला अहीं सँ सिखलो हैं हँ जे दऽ देब तऽ हम खर्च कऽ देब।
हाँ। अपन देखीयो अइ दुआरे अइ दु दुआरे हम कहलों अहाँ के अपन पाय जे रहत अहाँ के खर्च करैत मोह हैत। हमरा जे हाथ में दऽ देब तऽ हमर कोनो मोह वला गप नैय रहतै दिक्कत नैय हेतैय खर्च करैय मे दे खूब खर्च करबैय।
इ गप्प अहाँ सही कहलोअ हमरा मोह ठीकै होइत रहैया हँ अपन पाय
कमी अछि इ ज्ञान के एखन बहुत कमी अछि अहाँके।
नैय त ज्ञान लक्ष्मी ओहिना कहल जाइ छैय नारी के जखन ओ सबटा खर्चे क ले तहन तऽ ओकरा लग लक्ष्मी कैहबै नैय करतिय ओ। अपन पाय के बचा के राखैय छैय।
से सब नय चलैय बलाऐय अहाँके बुझ लेलियै अहाँ जे रखने छी से हमरा मनी आर्डर कऽ दिअ नय त हमरा ए- टी- एम कार्ड द दियअ सबटा हम निकाइल लय छी पासवर्ड हमरा बुझले अछि लगेबैय सबटा घीच लेबैय हँ भ गेलैय।
हँ- हँ कोनो बात नय छैय दऽ देब पाय अबैय छैय खर्चे होय ल न।
हँ।
कि ओकरा राखल जाय छैय। राखू तऽ खराबे चीज मे खर्च हेतैय से किया। नीके चीजमे खर्च कऽ लेब।
करू आओर हमरो दियअ हमू एकटा तहन एकटा एप्पलके आई फोन कीनिए लेब।
हँ- हँ।
अहाँ जहन रखने छी तिजोरी त हमरा टेंशन कोन बात
कोनो बातके टेंशन नय। हँ दिनमे की सब खेने छलियै।
दिनमे खेने रहियै आय छलैये कढ़ी- चावल, रोटी साग छलैये, भिंडी के भुजिया छलैये।
अपन मिथिला वला भेटैया सब
रायता छलैये हँ कहियो कालके भ जाइ छैय।
अच्छा।
हूँ।
आइ राइतमे की प्लान अय बनबे अच्छा आय त भोजे अय अहाँके ऑफिसमे।
हँ एखन जैब पार्टी मे लेकिन देखैय छियै ओतऽ। खेनाइ वला आयोजन नय ने रहतैय, ओतऽ रहतैय नास्ता आ दारू।
जे किछो अहाँके त एक बेर नास्ते भऽ जाइए त ओयमे पेट भरि जाइए त खेनाइ खे मोन नय होइयै, तेहन गर्मी छैय जे लोक
से हम नस्ता मे अपन देखैय छियै नास्ता करै छी हम त नहि पिबै-तिबै छी न दारू।
नय- नय हँ करबाको नहि चाही तकर बाद ओहिमे से अपन चलि जैब।
हँ तहन त जाय छी इन्विटेशन छैय नय जेबैय तै चीजके बेसी अफसोस रह रहतय न।
नय- नय जेबाक चाही लोक आखिर देखबो त करय छैय। नय त ओहो बुझतैय जे ओकरा हमर अथी खुशीमे खुशी नय छैय।
हँ और आइ ओतेक लैपटॉपमे पूरा भरि गेल छलैये डाटा सब तकरा सबके ठीक केलहुं हेँ एक जगह फोल्डरमे देलियैए। पेन ड्राइव सबमे रखलहुं हें। भरि जाय छैय ने हँ खाली केलहु हें, भरि जाय छैय तहन त दिक्कत करय छैय। न-न हमर लैपटॉप हैंग नय करय छैय अनेरो एक लाख टका के छैय इ।
बाह अहाँ सब एक लाख रुपयाके लैपटॉप रखय वला आदमी सब।
तनखा भेलै ओ नय छैय ओते की बुझलियै। तनखा भलेहि ओते नै छै तीन लाख।
हूॅं भेलै न कप लीये के छै। अहाँ लग रहैये तऽ अहीं के भेल।
तऽ हमर भेल तऽ हम कोन एकरा राखि लेबै हमरा तऽ जेएहे
अरे सुनू न जे रखबै आ नै रखबै छोड़ू न एखन अहाँ जे केबिन मे बैसल छी तऽ ओ अहीं के कैबिन कहाइ ये कि दोसर के। जतबा काल रहै छियनि तऽ अहींके कहाइये न।
हँ से तऽ हमरे कहाइये हमर कम
गेलै।
हॅं आइ हमरा आइ हमर कम्पनी मे बहुत लोक सब आयल छलै। बाहरी आदमी सब किछ। किछ हँ बहुत तरहक फंक्शन - तंक्शन सब होइ छै तऽ अबैत रहै छै ने लोक सब। हँ तहि मे हँ।
मजा आएल हेएत तहन तऽ।
मजा - मजा की एत भरि दिन बिजी रहलहुँ मीटिंग करैत- करैत।
उं।
हूँ होइत रहैये- होइत रहैये जे कखन विदा भऽ जाय एतऽ से गाम दिस कऽ घीचने रहैये मोन। एकदम मोन घिचने रहैये। बारह सए किलोमीटर छैय, जाय में तऽ लगितो छै चौबीस पच्चीस पच्चीस घंटा लेकिन दिमाग ओतै रहै छै।
हँ हँ से तऽ छइहे।
हँ।
आओर अगल - बगल के लोकसभ अहाँके ठीक रहै छाइथ?
हमर अगल - बगल के लोक सब मे मुकेश जी छथि से ठीक रहै छथि बहुत नीक जकाँ रहै छथि हँसी खुशी रहै छथि एखने किछ दिन पहिने हुनकर भैयारी के विवाह भेलनि तऽ विवाह के बाद हुनका सबके तुरत्ते दुरागमन तऽ नै होइ छैन त गाम तऽ जेती स लऽ जेथिन त ओतऽ दुरागमन के बिना नहि लऽ जा सकै छथिन। ई तऽ भाय शहर छै तऽ शहर मे आइब गेल छथिन। शहर मे तऽ अप्पन आइब गेलखिन ए तखन मुकेश जी के हाथ पैर नहि झरकाब पड़ै छैन। बेचारी,
देखियौ बेचारी नै कहियौ मिथिलाञ्चल अपन जे छै तऽ ओ कतौ चैल जेतै तऽ अपन कल्चर नै बदलै छै। के। जेना आब देखियो भैंसुर भाबो भेलै से आब भले ही ओ गो उहेए कनिया छथिन जे घोघो तन‌ई छथिन चन्दा ओतऽ गेल रहै अलग जी सब तऽ कहलकै जे कियो ने अपन भैंसुरो हाथ सँ सबटा लै छलखिन। एंह कोनो एहन तरहक लाज बला नहि गप छलै।
तऽ से छैन अपन आयल छथिन अपन हॅंसी खुशी सब रहै छथिन मॉडर्न छथिन साड़ी मे तऽ हम नै देखलियैन हें। गर्मी के हिसाब स साड़ी कनी गर्मियो लगैत हेतैन तहु दुआरे। लेकिन बाद बांकी अपन ठीक छनि मुँह नै देखलियनिए। मुंह हमरा जेया कहियौ जे। जहिया कहियो मुँह देखबैन तऽ, मुँह देखाइयो देबऽ पड़तै ने तऽ, से तऽ ठीके अय जे नहि देखलियन हैं।
नय तऽ अहाँके मुँह देखाय कथी के देबै नई कोनो अहाँके। कहने छलैथ विवाहमे नई कोनो पार्टी केलखिन हैं तऽ, अहां मुंह देखाय कथीके देबैन। किछ के नहि देबैन सही बात छै अहाँके कोनो-। ई तनै कहलथि जे बुझायल हँ तऽ कहियो अबतै कनिआँ तऽ एबे करितै। अहाँके- ओ जँ किछु खुएने रहहितै तऽ, अहाँ तऽ भोज केने रहीयै अपन विवाह केने रहीय तऽ। तै दुआरे सबगोटे अहाँके कनिआके सेहो किछु नहि देलथि केओ गोटे अगल बगल बला।
तहन हमहुँ किछ नई देबैन आर की होइ छै। मैंगे व्यवहार जे होइ छै, से परस्परे होइ छै।
हँ लगेलहे लोकके अबै छै न।
ई चीज के हुनका। ऐ चीज के जेतबा काल तक ज्ञान नहि हेतेन तेतबा काल तक तऽ, दिक्कत छै।
हँ ओ तऽ छै।
हँ।
मूड़नो भेलैन तऽ, एक बेेर मुँह छुआबैलो नइ ककरो कहलखिन।
हुनका अपन अरे मूड़न, तूड़न तऽ, छोड़ू ओ गाम जे जाइ छथिन। टिकट कोन दिनका रहै छैन से तक। कहिते नहि छथिन तत्ते खोमाह लोक छैथ, जे होइत रहैत छैन जे। नजर लाइग जैत टिकट मे से तऽ कहिते नहि छथिन। ओ और कोनो चीज मे कहत जेकरा जहिया जायके रहत। गाम घर जेबे करतै लेकिन एकटा चीज छै, हम। ताइ स हमरो सीख भेटल अनका हम कहिए द‌ई छियै गाम हम। कहिया जायब लेकिन हुनका हम अरवैध क नहि कहै छियैन जे हम गाम कहिया जा रहल छी।
हँं तऽ, और की किया कहबैन।
आ ओ जाहन के।